हेलो हेलो कि हाल चल।
हेलो
कि हाल चाल
हमर तऽ ठीक छैय अपन बताउ
हा हमरो ठीक छैय।
आ ठीक छैय, तऽ, भौर मे कखन ऊठलो आइ।
आई तऽ कि कहे छैय अहाँ के ओहा हमर जे दिनचर्या आइ, भोरे। भोरे उठऽ पड़ै छैय, छअ बजे
अउहू अ अहाँ के तऽ बच्चौ नै आइ दूटा बात तऽ सही छैय
हा छ बजे भोरे ऊठ के बोआ के फेर नास्ता पानी बनबे छिये बड़कि के। हमरा तऽ दू गो बेटी यऽ न
अच्छा अच्छा बड़की तऽ स्कूल जाइया ने शायद हमरा बुझाइया
हा हा हा हा बड़कि स्कूल जाई छैय तऽ ओकर भोरे बस आइब जाइ छैय अहाँ के सात। चाली से मे ताई दुआरे हमरा। स्कूल तऽ एक एक किलोमीटरके अन्दर छै एतय बैगलोरमे अहाँकेँ स्कूल सभ जे छै दूर नहि छै लेकिन एतय जाम त तऽ लागे छै से लोग नहि पहुँच पाबै छै टाइम पर।
अच्छा अच्छा।
ह
तै बस लगा देने छै पहिल तऽ ह पहिले तऽ योगा वोगा सेहो करैत रहियै तऽ करिते छियै कि एखन फुटि गेलै योआ सभ दुआरे
नहि पहिले ते कि कहे छै छोटकी अथी एकेटा छले ने छोटकी तऽ अखन भेल ह ए साल तऽ एकेटा छले तऽ ओ सुत तल रहे छले तखन स्कुलो नहि जाय छले तऽ हम अपन भोरे भोरे चलि जाय छले बगले मे चल ओतऽ क्लास। ओ तऽ चलि जाइ छल करे लए लेकिन आब कहा कऽ पाबै छियै आब तऽ वएहे बच्चा के नास्ता पानी बनेलो आ तकर बाद ओकर बैग तैयार खेलहुँ फेर बस पकड़ेलौ
हँ ओ सभ तऽ ठीक छै लेकिन योगा वगैरह शरीर के कम से कम। एक दिन मे आधो घंटा टाइम देगा कि अपन सेहत जरुरी छै ने त एखन ने बच्चा सभके
खयाल सभ रखबै अहाँ अपन एक्सरसाइज किच किच कि। किछु बेसी नहि दस मिनट पन्द्रह मिनट रोज जे छै से केनाई जरूरी छै बहुत समय माहौल ठीक नहि छै आई कल्हिकखनके बीमार पड़ि जाय
ह ह नहि तऽ हम अथि कि कहै छै अहाँकेँ देखियौ हमर सभके जेतऽ घर छै से ऊपर नीचा वला छै तऽ तते बेर ऊपरो नीचा कऽ ले छियै ने अहाँकेँ डुप्लेक्स जकाँ से बुझ जोकि ओहो हमर एक्सरसाइज एक बेर गेलो छात पर कपड़ा आन एक बेर पसार तऽ ओहि सभमे एक्सरसाइज भऽ जाइ छै
ह।
अहाँकेँ कि सभ भेल भोरे उठ कऽ अहाँ जाई छीयै कि नहि जे कहै छलै जिम सभ जाई छीयै आब
ह हम तऽ जे छै से अखन जे छै से जिम तऽ हम जाइत रहौ हम एक महिना तऽ बराबर गेलहुँ हे लेकिन एहि बीच मे किछु व्यस्तता बढ़ि गेलै कनी कनी जे छै से तऽ किछु दिन स जी हम अखन जा नहि रहल छी लेकिन मोन तऽ बहुत करेया कि जाउ कियाकि हम त जे छै से हमरा जिम सभ करे मे तऽ नीके लागैया फिटनेस रहे मे हमरा जे छै से हमेशा मोन होइया कि हम फिट रहि आब देखियौ किछु काज सभ छै ओ सभ हम जल्द से जल्द कोशिश करबे खतम करियए या फेर हम जिम जे छै से नीक जकाँ शुरू करियै हम।
ह ह जरूरे कऽ पहिले तऽ अहाँ अथि कि कहे छै भोरे उठि कऽ जाइ छलियै दौड़हो लइ ने ओसभ करै छी कि छोड़ि देलियै
कि कहलियै
पहिले भोरे उठ कऽ दौड़बहो लए ने जाइ छलियै नै अहाँ
नैय तऽ ओ दौड़े तौड़य लए तऽ जाइ छलियै ने लेकिन ओहिमे बड़ टाइम बर्बाद होया दौड़ैय दौड़ैय में। कि होई कि दौड़यमे तऽ खाली दौड़े भऽ पाई लेकिन जिममे सभ तरहके एक्सरसाइज करे वाला चीज छै ने ओहि मे ट्रेडमिल छैह डम्बल उठबे वाला तऽ ओहि मे लगभग पूरा शरीर के एक एक अंग के एक्सरसाइज भऽ गेल ताॅ दौड़नाय हम। छोड़ि देलियै हम रतन जे से से छैय जे। ताहम जिम जाय लागलियै लेकिन एखनत बन्द ऐ लेकिन जाब हम जरूर सऽ।
हँ हँ नहि तऽ अहूँके तऽ छोट बच्चा ऐ ने उएह छोट बच्चा लऽ कऽ। फेर असगर अथि केना ओहो करथिन तऽ अहाँकेँ कनियो। तऽ अहाँकेँ फेर तऽ कनी पकड़य पड़त तखने ओहो काज कर। सएह सभ दिक्कत भऽ जाइ छै आब हमरो दोसर भऽ गेला तऽ आब कतऽ उलझल रहैय। चोहि मे तऽ दस बे रूप। उपर नीचा भऽ जाइया दस बेर कपड़ा पसारलो बच्चे के कपड़ा छोटकिमनी के। तऽ अपन ओहि सभमे हमर घर। आ बकी तऽ अहाँकेँ दिनचर्या मे तऽ उएह। ओहा जे रोज के कतबो किछु करु। त भोरे उठेकेए बच्चा के लंच बनाउ बच्चा के बैग।
ह से तऽ छैहे जेना जेना जे छै से उमर बढ़ैय छै जेना जेना। आदमी बच्चा सभ भेल जवान तऽ स्कूल के बोझ। फेर स्कूल कॉलेज गेल तऽ फेर नौकरीके पूर्व शादी। भेल तऽ फेर परिवार बढ़ैत गेल तऽ फेर धीरे धीरे आदमी के समय कम बचल जाय छै सिमित बचैय छैय ताॅ धीरे धीरे दोस्तो छुटि गेल सम्बंधियो सभ से कमे बात भऽ पाबैय छैय। तऽ कि करते लोग ओहि मे
ओहि मे सभ समय निकालय पड़ैय छैय अपनो लेल वएह छै ने देखियौव। अपन सभके दिनचर्या रूटीन इहा कि करैछी अपना सभ आब बच्चा के छोड़लहुँ एलहुँ ब्रश केलहुँ भागल भागलऽ आ ताकर बाद कनी चाय पीलहूँ चाय पीलौव के एकटा जे आदत ऐ। कनी चाय पीलहूँ भक तोड़ैय ला ताहिके बाद झट झट घर के सभटा काज। केलहूँ जे अहाँ के होई या झाड़ू पोछा बर्तन हमर सबके त दिनचर्या मे हनो हर
अहाँ तऽ अथियो लगेने रहिये ने दाई लगेने ने रहिये एकटा साद कहने छलहूँ।
दाय लगेने रहियै लेकिन ओ कि कहै छै अथि बीमार चलैया तऽ अपने करऽ पड़ैया हा
तऽ बहुत कष्ट भऽ गेल बच्चा इम्हर इम्हर घर के
हा आ हा पूरा दिन बुझियौ ओहि सभमे बीत जाय छै ताहिके बाद खाना पीना बनेलहूँ फेर बचिया इसु। स्कूल आबि गेल ओकरा आनलहुँ बस सऽ तहन ओकरा कि कहे छै खुएलहुँ पियएलहु। फेर ईम्हर छोटकिनवी के देखू ओकरा खुआ पियाउ मालिश।
आ हैं अहाँ के हसबेंड हुनकर घरे से ड्यूटी चले छैय।
नैय नैय भोरो फेर हॅंओ ऑफ़िस जाइ छथिन। बौआ के छोड़िक के आबैय छियै तऽ फेर ओ जाय छथिन फेर हुनक टफिन टफिन तैयार। पहिलो ओ भागला ऑफिस नओ बजे तक
शायद कहने छलहु हुनकर जे छै स वर्क फ्रॉम होम भऽ गेल छैय
हा वर्क फ्रॉम होम छलैय पहिले। लेकिन आब अहाँकेँ धीरे धीरे उठ गेलेय ई सभ चीज आब कहाँ वर्क फ्रॉम होम दैं छै यौव।
आब ऑफिस जाय पड़तै आदमी के नै हेलो
हा हा हाब नैय जैयछी आब अहाॅंकेँ जाये परत। आब ओ सभ हटा देलकै पहिले कोरोना दुआारे अहाँकेँ सभ दै छले। लेकिन अह कोनो कोनो दै के हाइब्रिडो मोड द छै। दू दिन अहाँकेँ जाय पड़त ऑफिस दू दिन अहाँकेँ ऑफिस जाय पड़त आ तीन दिन घर से तेना। हा इहो स सभ ई सभ बड चलान छैय अहाॅंकेँ बेगलोर।
कोविड के बादसँ तऽ बहुत नियम सभ बदलि गेलै। ह बहुत सारा कम्पनी सभ के नियम बदलि देलकै। हमरो बगल मे किछु लोग छै। एकटा जानै छियै। ओहो एताे ओकरा ते घरे से भेट गेल छै। ओताे एते से काज करे छै। पता नै कि लैपटॉप मे भरि दिन करैत रहे छै। मीटिंग होइत रहे छै। ओकर
घर सँ ने करै छै कऽ
ह हमरो घरे से छै। हमरो तऽ अहाँकेँ घरे से काज छै। लगभग
ह ह
ह घरे सामरो काजे करड़ै छै।
तहन तऽ ठीके हय अके अपन घरे से करै छी तऽ अपन भोरे उठलहुँं एक्सरसाइज जे करेके से केलहुँ ब्रश केलहुँ नहेलहुँ फेर अहाँ अपन बेस जायइत हेब काज पर
हुं हूं आओर अहाँके बाबूजी आबै छथि। कि नहि गामसँ भेट घाट करै लए।
हँ आबै तऽ छथिन ह सभ आबै छथिन।
हुनकर हाल समाचार सब ठीक छै। की कहलियै हँ दूर तऽ बड्ड हय बंगलोर अहाँके हुनकर ठीक छै। हाल समाचार तबियत सब ठीक
हँ तबियत पानि तऽ ठीके छै। लेकिन उएह छै ऐज भेलाके बाद तऽ
हँ से तऽ छै कहियो कनी खयाल रखथिन उमर पर तऽ से तऽ अहाँके बाबूजी बहुत फिट आदमी छथि‌मतलब एक्सरसाइज वगैरह सब अहा त बतेने रही खूब चले तले छथिन।
छनि दिनचर्या भोरे उठता तऽ की कहै छै कहै छथिन कि हम जाइ छी। छी हँ टहलै लए जाइ छी। छत पर व्यायाम करै छी। एक घण्टा तऽ नीक बात छै करबाक चाही अपन स्वास्थ्य के ध्यान खुदे रखै
हँ आ हुनकर अथी वाला काज सब केहन चलि रहल छै लेखन सब वाला नहि कहने रहौ की ओ खुद जे छै से गीत सबके प्रोड्यूस करथिन चैनल बनेथिनओसभ चलि रहल ए हमरा अहाँ लिंको नहि भेजलौ
हँ हँ हुनकर ओ सब चलि रहल छै लेखन ते ह रिकॉर्डिंग वाला काज सब सब चलि रहल छै। नीक छै। अपन ओ काज में लागल छै। छथिन काहेकि इम्हर हमर मा गुजैर गेलै ने तऽ असगर पड़ि गेल। ताहि दुआरे बेचारा अपन ओहि सबमे लागल छथिन।
नहि नहि सही छै आदमी रिटायरमेंट के बाद तऽ आदमीके अगर एहन हुनरसभ अइ तखन तऽ हुनका जे छै। समय बितबैमे जे छै से मतलब अ अकेला पन महसूस नहि होइ छै। लेकिन जकरा कोनो हुनर नहि छै। ओ रिटाायरमेंट के बाद बुझू के मरिये जाइ छै। तरीका से दिन भरि पड़ल रहल सुतल रहल लेकिन लेकिन हमरा लिंक जरूर भेजब अहाँ गाना सबके लिंक हमरा भेजै नहि छी। कि कोन कोन गाना के बाबूजी लिखला कोन रिलीज भेलै।
भेज देब लिंक सब सब चलि रहल छै। अहाँके यूट्यूब पर ह सबकुछ यूट्यूब पर खूब चलि रहल छै। लाइक व्यूज तऽ बहुत छै। हँ एकर नाम छै। अहाँ के सोन परिमैलोडीज नाम से सर्च
अच्छा अच्छा ठीक छै हम देखबै कोशिश करबै नहि भेटत तऽ हम फेर दुबारा अहाँके कॉल करब हम अहाँके
हँ हँ त आओर की कहै छै अहाँ क कहै छै आओर तहन काज सब काज पर जे बैसल रहै छियै। तऽ बैसल बैसल तऽ थाकि जाइत हेबै तऽ ताहिके बाद आओरो किछो करैत छियै। कि नहि दिनमे दिन भरि मे
दिन भरि में की दिन भेलरहुं आब भोरे उठलों जिम गेलोँ फेर एलौ काज केलौ लेकिन ब्रेक लैत रहै छै। छिय काज के बीच बीच उठलौ कनि टहल लेलहु एक घंटा मे पानि पी लेलहु कनि देह हाथ के स्ट्रेच कऽ लेलहुँ शोझ कऽ लेलौसे सब जे छै से हँ करैत रहै छियै से सब तऽ हम करैत रहै छियै हमर
हँ नहि तऽ बैसल बैसल अघा जेबै बैसल बैसल फेर जाम लागि जायत ह अहाँ सबके काज जो है न बैस के करे वाला लैपटॉप पर तऽ ओहिमे तऽ बहुत अथी भऽ जाइ छै बैसल बैसल आदमी के हालत खराब न हो जयते एते देर बैसते तऽ
हँ से तऽ छै ह
लेकिन अहाँके ठीक है अपन नाास्ता पानी अहाँके अपन भेट जायइत हत कऽ लिअ फेर बैस जाउ काज पर ह नहि तऽ बाहर रहलासँ फेर बाहर अथी नाास्ता पानी बहुत लोग के करऽ पड़े छै अच्छा तऽ नीक अइ परिवार सङ्गे रहैत छी अपन तऽ नीक बात है मोनो लागि जायइत हैत बीचमे बच्चोे खेला लेलहुँ बीच मे अपन माँ बाबूजी के कोनो काज भेल से कऽ लेलहुँ
हू तऽ अहाँके जे छै से ओ जे एकटा दियादिननी छलथि जे हमरे घर लग जे रहै छथिन
हँ हँ
कथी ओ टीचिंग वालला जॉब कह तऽ आब हुनकर प्रमोशनो वगैरह भए गेल हेतै
हँ ओ तऽ अब अथी बनि गेलखिन हे प्रिंसिपल बनि गेलखिन हुनकर भऽ गेल छलनि ने शिक्षण के लगभग अहके दस साल तऽ हुनकर अहाँके ह एकसपीरियंस दुआरे हुनका
हँ
आ प्रिंसिपल बना देल गेल हे अखन दोसर स्कुल ज्वाइन केलख ह दरभंगा मे पहिल पंडोल मे
अच्छा अच्छा हँ हँ हुनकर जे छै सभ ठीक छै धियापुतासभ घरमे हाल समाचार
की कहलियै
हुनकर सब ठीक छ ने हाल समाचार सबचीज सब
सब ठीक छै तहन अहाँ सब गाँव तऽ जाइते हेबै
हँ ल गाम तऽ मतलब ओतेक बाबा दादीके गुजरलाके बाद फेर गाम तऽ ओते आना जाना नहि होइ छै लेकिन जाइ छियै कहियो काल के तऽ गाँं जाय छियै गाँं में हमर सबके खेत हर छै ने ब टाइ पर लागल छै तऽ मसरी तूसरी धान एहि बेेर आमो भेल छले अहाँ के ओना तऽ बहुत जगह आम नहि भेलै लेकिन हमरके गाछ मे हँ बेसी नहि भेलै ककरो जिनका सभ जे अहाँके दियलखिन हेँ दबाइ ववाइ सभ हुनका भेल रहै हमर तऽ गाछ में नहि भेल लेकिन दुआरि पर जे दूटा गाछ ओहिमें बड आम भेल रहे बड आम तऽ कनि तोड़लियै फेर गाछ के बेच देलियै फेर बटाईदार से
हँ नहि नहि ठीके केलियै तऽ बटाइ नहि लगेबे तऽ फेर ओनाहिते बंजर भऽ जाय जमीन ह